श्री राधे
राधे-राधे
की हाल समाचार
ठीक यऽ अपन सुनाउ
बढ़िया या।
की करै छियै
बस विचार सब बनि रहल यऽ बनी
अच्छा।
अहाँ कहू। अहाँ की कैर रहल छियै अदी।
अभी हम घुमि रहल छी बारिश होय रहे बाहर। अभी बारिश रुकल यऽ घुमि रहल छी बाहर मे। अहाँ सुनाउ।
आओर।
ओर सब बढ़िया यऽ।
हँ और सभतऽ बहुत बढ़ििया य।
की करै छियै।
अ।
हेलो।
हे य अभी बस बाहर मे बैठल छियै सह बठ रहल छै।
ओ।
अ त अदे मतै।
उधरो पयन पड़य या।
हँ अभी पढ़े रहै अभी नहि पड़ रहल या।
ओ।
नाश्ता सब भए गेल।
हँ नाश्ता सब त भए गेल। अभी सोचे रही कुछ बना भी मोमो या फिर कुछ। सैंडविच वगैरहा किया कि मौसम बहुत अच्छा य। आजके।
बनाय लिअ मोमोजके रेसिपी भी बताबु।
अहाँ अहाँ बाजू अहाँ की खायब।
हम भी म।
हेलो।
अभी तक कोशिश नहि करले छी मोमोज बनबैके।
अच्छा। मोमोज के रेसिपी पता यऽ बतेबै हमरा।
हँ हमरा पता यै।
बताउ ने केना बनाबै छी अहाँ?
की कहलो अहाँके आवाज नै आबैया क्लियर।
मोमोज के लिये तऽ पहिले मैदा रहना चाही।
हां।
फेर सब्जी सब बन्धा गोभी शिमला मिर्च। और पनीर भी।
अच्छा! हँ पनीर भी दै सकै छी।
हं और गाजर भी हम बस अभियै एतना चीज दएके ही कोशिश करले छियै।
ओ।
अहाँ बताबु अहाँ बताबु अहाँ केना बनबै छियै।
हमहुँ एने बनबै छी। अ मैदा और मंगरैल वगैरह देअके। ओकर पहिले डो बनाबै छी। ओकर बाद बन्धा गोभी, गाजर, शिमला। एकरा- एकरा सबके ओ घिसै जे छियै। कद्दूकस कैर कऽ ओकर बाद फेर। मिक्स करैत छी, काली मिर्चके पाडर डालैत छी। फेर सिर करे ओ फेर भरै छी। और तब स्टीम या फ्राइ जे भी करू। पर स्टीम ज्यादा अच्छा लागे छै ने मोमो।
हूं -हूं। हँ स्टीम मोमोज बढ़िया रहे।
हूं। तब अहाँ सुनाउ मोन भेल खायके मोमो।
हँ भेल तऽ। लेकिन अभी तऽ ब्रेड पकौड़ा बनेत हेतै।
अच्छा। ब्रेड पकौड़ा कोनो बनाबै छियै।
ब्रेड पकौड़ा बनाएब बहुत आसान छै।
केना बनाबै छियै।
ब्रेड पकौड़ा के लिए तऽ ब्रेड रहना चाही।
और।
ओकर बाद अहाँके जेहन मोन य बनबै के सिं साधारण तऽ साधारण या फिर जितना अहाँ दए सकै छी। फेर आलू।
अच्छा आलू कऽ उबाल कऽ फेर ओकर बाद बेसन बेसन भी यूज म तलब लेे करे ले हेबै।
हँ बेसन। बेसन कभी- कभी ही लै छियै, ओना बिना बेसनके भी बना।
बिना बेसन के कोना बनाबै छियै।
बिना बेसन के आलू के मतलब उबाएल कऽ चोखा बना लेल जाय छै। ओकर बाद बेसन अ ब्रेड के पूरे पानी मे भींगाय के
हां।
और अ ब्रेड के पूरे पानी मे भिंगा के फेर पानी के मतलब ब्रेड के पूरे सो सोक नै सुख जाय छै ने हाथ से दबाए ओकर बाद फेर उ ब्रेड पर आलू राएख दै के छै, ओकर बाद अहाँ के जेना मोन या ओना बना लियौ, मैजरोला चीज भी दा सकै छिये, ओकर बाद बना के तेल मे छैन के खाय लियौ।
औ।
ठाकुर जी के भोग लगा के खाय लियौ।
अहाँ के पास ठाकुर जी या।
हां।
औ ठाकुर जी कते नीक रहै छै। घर मे रहे छै ते हुनकर बारे मे कुछ बताउ। औ कते दिन से अहाँ के संग या, अच्छा।
हमरा संग ते इधर से या एक साल से ओता हमर नानी गाँव मे रहै।
अच्छा। नानी गाँव मे के पूजा करैत रहऽ के आनलक रहऽ।
हमर माँ यानि कि बड़की मामी।
अच्छा। तऽ अहाँके पास जबसे कान्हु आएल या। तै कुछ अनुभव अहाँके भेल हाएत।
बहुत कुछ तऽ अहाँ अनुभव के बात नै करियौ।
हां कुछ बताबु।
देखियौ भगवान पर भरोसा राखु सब कुछ ठीक भाए जाएत एना समझयौ।
हां से तऽ छै बट हम कहै छी जे कुछ अनुभव बताबियौ। जेना कि कान्हा जी रहै छथिन। अ कुछ भी अहाँ सबके संग मे कभी ह सैत रहथिन मतलब लागत। कभी लागत जे अहाँके देखैया।
हां बहुत।
एहन सब टाइप के।
और अहाँ बताबु।
और सब ठीक या।
नाम जप करै छियै की।
नाम जप तऽ करै छी, हमर बहिन देलक रहाए हमरा कॉन्टर खरीद के ज ओता से एलौ ते खुराने मे बिसैर गेलौ कॉनटर।
अहाँ के बहिन बड़ नीक यऽ लेकिन अहाँ नै नाम जपै छी ई गलत बात भेल।
नै-नै नाम तऽ जपै छियै।
लेकिन कॉनटरे बिसैर गेलौ की कहु।
वही तऽ अगर अहाँ अहाँ अभी जपैत रहतियै नाम तऽ अहाँ कॉन्टर थोड़े नै बिसरतियै अहाँ के याद रहतिये कॉन्टर हमरा लै कि छै बहिन बहुत नीक य आ ल ले।
हँ हमर बहिन बहुत बदमाास छै बहुत। बडड़ लड़ाइ करैया हमरास से प्यार वाला। सीरियोस वला नहि लड़ैया। आ मजाल लै छियै हमर बहिनके सामना हमरा केओ आओर किछो कहि देत। पैसा खबर बहिन किछो कय लए
ओर बताबु अहाँ की कर रहल छियै?
किछो नहि एखन तऽ बाहर मे घुमि रहल छी।
नाश्ता सब करलहुॅं?
नाास्ता सब अभी नहि करलहु यए करब
आ।
अभी बनत तब ने सैंडविच या मोमो कुछु मोमो बनेय में तऽ बहुत टाइम लागे या।
ह मोमोज बनेमे त टाइम लाग जाइ छै।
हँ।
और अहाँ के पति सब ठीक य ने?
हँ हँ पति सब तऽ ठीक या। आब गाँवमे यए।
सास ससुर सब?
सब मस्त य। ह। आइ जे बारिश भेल यए एहन सुन्दर मौसम लागैएा जेना आ लीची सब। ह बरसायत जाने छियै। ना बरसाात के टाइम मे नहि लागे या एक एकदम हरा भरा बिलकुश अभी ओहिने लागि रहल ये बाहर मे। बहुत सुंदर लागि रहल ये।
हँ मौसम तऽ अभी बढ़िआँ छै।
हू ह।
मौसम अच्छा छै अभी गर्मी भी कम छै।
आऔर अहा अपन कुछु फेवरेट चीज बताबू? मतलब जे अहाके बहुत पसन्द य।
हमरा त सिंगिंग करय बहुत गाना गाब बहुत पसन्द य।
ह।
आ हा क की पसन्द ह य?
हमरा खाली खाना खायएब पसन्द यए। अ द सरके बहुत
अहा त लागे छीयै बात करब अहाके बात करैत लागैए अहा बहुत आ खुशी छियै कियाकि अहाँके खाना खायब बहुत पसन्द य लेकिन लाग अहा बनायब नहि य पसन्द।
ह ई त पता नहि अहाँ कोना पकड़ि लेलहु।
प क ललो ने। लेकिन अहाँ बहुत नीक छियै लेकिन अहाँ नीक छियै।
खाना खा छीय त
नहि नहि।
तब केना हम नीक लागि गेलहुं अहांके ये।
बाते सँ।
ओ बाते से लोक नीक लागि जाय छैय।
जे कहू अहाँके छोटकी बहिन नीक य अहा काउण्टर लए कऽ नाम जब करैत रहौ या माले लए क नाम जपरैत रहु।
बता देलहुँ कते बाजबै अहाँ हैं। हमर छोटकी बहिन बड़ बदमास यए अहाँके नहि टेर यए।
ओ बदमाशी अलग भेलै लेकिन अहाँके काउंटर देलक अहाँ तऽ नाम जब करय के चाही।
नाम जप करै छलहुँ हम। ओ जल्दी जल्दीमे आबैत रही ने तऽ बिसरि गेलहु रहे राखल रहे बेडे पर। लेकिन आबे रहि ने तऽ बिसरि गेलो रह केओ रहे ने संग मे। बैग लेलहुँ झोरा बोरा उठेलहुँ।
अच्छा।
आ ओ काउंटर ओतै रह गेल।
अच्छ कोनो बात नहि एहना होइ छैय।
आओर सब सुनाउ हं।
उधर अभी मौसम केहन ये? हँ हँ। तबे ने ब्रेड पकौड़ा बनायब ब्रेड पकौड़ा ये।
अच्छा ओ। और सब कहू मम्मी सब की करैया।
हे मम्मी सब ये आब चाय बनात पीयत।
ओ।
अहाँ चाय पी लिये।
नहि होइ चाहे त नहि पिलोहुँ यए पियब मिल जायत त पी लेब।
बनाबू अहू पीबू वहाँ अपन बहिनो सभके दिऔ मम्मी सबके।
बनाबे तऽ पहाड़ ये जाय छी देखे छी।